हलो
हा गुड़िया गोंदिया मां थी ॻाल्हाई न? जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल!
हा बढ़िया, सभु मज़े में आहिनि गोंदिया में?
हा हा सभु बढ़िया।
हा ॿियो छा पई करी, हेॾी महिल हाणे?
मां हाणे वेठी आहियां।
अच्छा! अरे हा। अरे, मां उहोई ॿुधाइण लाइ फ़ोन कई माए की मांजी बुआ जी, पुट जी शादी बीठा आईन त, गोंदिअ जे वेझो ई पो कोई रिसोर्ट आहे, त नालो मु मूंखे यादि नथो अचे। उन्हनि बि मोकिलियो थनि कार्ड व्हाट्सप ते।
अच्छा
त रिसोर्ट में उहो बुकिंग कराई थनि, त उहो ई सोचां थी की ईंदमि। त तोसां बि गॾु मिलंदी मांइ।
हा हा, अचजो न।
छोकी हुअं त मिलण थी नथो पाए।
हा हा त कॾी आ?
हिन महीने जी आख़िरी तारीख़ुनि में जीअं सतावीह जुलाई, जो रखियो थनि।
अच्छा अठावीह जुलाई जो मांजो बर्डे आ।
अच्छा! हल ठीकु आ न पाण। हल तूं याद न पई कर हिन बहाने हाणे तुंहिंजो बर्डे बि मनहाईंदासीं उते ई अची।
हा।
हलो! हा मां इहो पई चवाई की थोड़ो ॿुधाए न गोंदिया में ॿियो छा छा आहे घुमण लाइ? छोकी मां त पहिरीं बार ईंदमि न गोंदिया।
हा हा गोंदिया में हे असांजो नागरा। आंगड़ी हे सभु आए। अञा कांच जो मंदिरु हा
अच्छा त ह मंदिर आहिनि इहे सभु जंहिंजो ज नालो खई तूं हाणे?
हा हा भांगड़ी हे पहाड़ी जो इलाइको पहाड़ी आहे।
अच्छा अच्छा
हा हा हिते हलजो न पोइ असां सां गॾु।
हा हा मां ईंदी मैइ तुंहिंजे घरु तूं पंहिंजी घर जी एड्रेस थोड़ो ॿुधाए छॾांइ काॾे वञिणो त न थई न बसि हुनननि ॾींहंनि में?
न न न न
मां उहो ई च पुछी वठां पहिरियोें ईअं कंहिंजे घर वञूं ऐं ख़बर पए उहा आहे हन हा त उहो ई अऊं पो मां चवंदी मइ मां ईंदमि न रिजोर्ट में ईंदासीं न असां शादीअ ते विहाऊं ते।
हा हा
त ट्रे ॾींअ त उते जो ई आ प्रोग्राम त अचजैंअ तूं- तोखे बि मां सॾु कराईंदी मैइ मोकिलंदी मैइ कार्ड तोखे चवंदीमांस पंहिंजी फुफीअ खे। की मुंहिंजी हीअ नंढी भेण आहे हिनखे ज़रूर सॾु करायसि।
हा हा ठीकु आ न ईंदमि।
हा, अऊं ॿियो हुते शॉपिंग वग़ैरह जो कुझु आहे छा गोंदिया में कुझु कुझु कपिड़ा वग़ैरह वठिणा आहिनि। त सोचां पई हाणे नहे शहर वनञूं था त कुझु त खणी वन्नु।
हा, हा, आहे न ते हिते
हा त हिते अच्छा सेल लॻी आह। त कहिॾे मार्केट में?
हे मार्केट जे अंदर ई आह, हुते। हे वैशाली वारो आह हिते, हे वॾा वॾा न छा। लतई हा।
त हुते हिक ईअ मार्केट पूरी ठहियलु हूंदी न? जाते सभु मिली वञे, नंढनि जो, वॾनि जो ॿारनि जे लाइ।
हा, हा खोॾ वॾो आहे हितां जो मार्केट
हा त हुते मुंहिंजो ॿुधियल आहे हुतां जी मार्केट में बॉम्बे जो सॼो माल ईंदो आह। त इीअ छा सही ॻाल्हि आहे?
हा, हा, हा।
हा, छोकी सभु पोइ मुंहिंजी साहेड़ी जी कोई रहंदी थसि रिश्तेदार त उहो ॿुध ॿुधाए पई उतां वठी आई हुनजा कॉड सेट, वठी आई त कोट सेट त एॾा बढ़िया हुयसि हुन जा, ऐं मां पैसा पुछियामांसि त पैसा बि ॾाढा घटि ॿुधायंइ।
हा हिते ईअं सस्ता ई आहे होलसेल बि आहि होलसेल, हा मांजी दीदी जॉ कंदी आहे उह होलसेल आहे, त असां जो बि लटा वठंदा आहियूं उह दीदी जी शॉप मां ई वठंदा आहियूं। हाणे जीअं कोच सेट वठूं ॿई में त हीअं हुनजे सेठ ने घटि में ॾिनई
अच्छा त अॼुकल्ह जेके माण्हू अॼुकल्ह लॻाइनि था न स्टेटस ते बि न फ़ोटो लॻाए था छॾनि क्ॉट्सेट वग़ैरह जो हा त तूं ईअं कर न मूंखे पंहिंजी भेण जो नंबर ॾेई करे ॾेई छॾज त मां हुनो स्टेटस में लॻाईंदी आहे तुंहिंजी भेण कोट सेट
न हुनजो सेठ लॻाईंदो आह।
अच्छा त पोइ हुनज जो नंबर ॾिजाए त इअ छाहे की असांखे ख़बर पवंदी न त ईअं ऑनलाइन ॾींदा आहिनि अगरि असां ॿिए शहर में घुराइणु चाहियूं ऑडर ते?
कें पुछिणो पवंदो मांजी सिस्टर खे पोइ, ॿुधाईंदमि तव्हांखे की ॾिन्दा आहिनि की न? हे याने कीअं होलसेल आहे न त पूरो बैग वठिणो पवंदो आह।
अच्छा होलसेल में वरी पूरो बैग खणणो पवंदो।
हा, हा, त बैग मां पोइ ईअं हिकु पीस ॾींदा आहिनि त पोइ बैग जो न विकिणणु विक किणी सघंदा आहियूं न।
हा, हा सही थी चई पई हू त।
हा हिन लाइ, हाणे जीअं असां ने कॉट् सेट वरठऊूं त मां ने ॿ वठमि याने मुंहिंजी भेण न मां अना मांजी भेण जी चएरी आह, हुन ने अने हुनजी भेण ने बि वठे त हीअं चारि पीस थी विया हिक बैग में चारि पीस थींदा आहिनि।
अच्छा त साइज़ जो वरी छा थींदो जीअं साइज़ मुंहिंजी घटि आह, कंहिंजी वधीक।
हा, हा, तो ते जीअं साइज हूंदी आहे, एस, एम, एक्स ल डबल एक्सल
डबल एक्सल, हा
हा हअं, साइज़ ईंदो आहे, हिकु बैग में
त मतलब हिक बैग में, हिक ई साइज, रखंदा हूंदा, न
हा शायदि, न त एस, एम हे चारि, रखंदा आहिनि, हिकु
चारि साइज़ूं, रखंदा आहिनि। हा, त इहो सुठो आहे, पाण, कम से कम
त उहो अॻिते वारो, साइज़ पुछंदो, त ॾींदो न उहो, विकिणंदो, हुजे
हा। ऐं बाक़ी डिजाइनियूं, ऐं कलर, सेम रहंदा आहिनि।
न कलर, बि अलॻि अलॻि
कलर, बि अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि, ऐं डिज़ाइनियूं, बि अलॻि अलॻि हूंदियूं आहिनि, हुनन में साइज़नि, जे हल ठीकु, आहे, इहो पाण ॿुधाई, अगरि, पाण खपंदो, छोकी मुंहिंजी भाॼायूं, त थोरी सन्हड़ियूं आहिनि। वरी, असांजो थोरो साइज वॾो आहे, त पोइ खणी, ईअं करे सला करे वठी वठंदासीं, पोइ त बैग ई पूरो, उहो घटि, पैसन में पवंदो हूंदो।
हा, होलसेल आहे न, होलसेल में घटि, में मिलंदो, हा हा
हा बाक़ी जंहिंखे, जीअं कपिड़ो शुरुूआति, करिणी आहे, घर में जीअं विकण, लाइ त उहो, त हुनजे लाइ त ॾाढो, ई सवलो थींदो, न की बैग ई बैग, घुराए वठंदो ऑडर, ते
हा, मुंहिंजी भेण बि, पहिरेंं ईीअं स्टेटस, में विझंदी हुई, पर पोइ, न कोई वठंदो ई न हुओ, त पोइ विझण बंदि, करे सघे
हा, न छा आहे, की अॼुकल्ह माण्हू, वठण खां वधीक, सवाल ॾाढा, था
हा, हा अॼुकल्ह ऑनलाइन, बि अची, वियो आहे न ऐं मीशो, फ्लिपकार्ट, त सभां बि हितां ई घुराईंदा, आहिनि
बिल्कुलु, हे जेके ऐप अची वयूं आहिनि, फलिपकार्ट, अमेज़ॉन, मंत्रा, हा मीशो मीशो, त सभिनि खां ई सस्तो, आहे मेन
हा, हा
हा, सई
हिन लाइ, हा ॿियो, ॿुधायो, रोटी थी वेई?
हा, त तूं बि, ऐएप सां ई घुराईंदीअ आहीं, कहिड़ी केडन हितां, हुताई ई हुनजी दुकान, ताईं वठंदी आहीं, ठहण, जी
हाणे जीअं, मुंहिंजी वॾी दीदी, जी शादी थी, न त मुंहिंजी भेण, जी पूरा, लटा वठी आई, पंहिंजी दुकानु, मां
त ओ, माल त पाण सुठो, हा सुठो डिस् डिस्काऊंट, ॾींदो हूंदो न वरी, जिाते कमु कजे थो। पोइ, जान पहचान, निकिरी थी अचे न वरी, हा
कल्ह वठी आई हुई, नाइटी टाइप न छा? घर, में पाईंदा आहिनि, त हो, असांखे वणो, न त पोइ वापिस डई छॾियो।
अच्छा,
हू,
त हा, ईहो आहे न, की न अगरि नथी कोई शइ, सम्झ में अचे त, हीअ वापसी करण, में बि सवलो, थींदो न हा, सही ॻाल्हि, थी चई ऊहो त हुनसां फ़र्क थो पए, न जान पहचान, इन करे त चवंदा आहिनि, सुञाण बि ज़रूरी आ।
हा
हा, त मां उहोई ती चंवंइ कि रिजार्ट में, मतलब ट्रिन ॾींहंन जो फंक्शन करायो तईं, मुंजी पुफ़ीअ। त हिक ॾींह, हल्दी तई। हा हा, हिक ॾींह हल्दी औं मेंहदी तई। त, हुन ॾींह हुनमें, कोड रखयो तन। जेको इहो अॼकल्ह हलन था न वाइब्रेंट कलर। हा त, उहो उन ॾींह उन जी थीम रखी तन, वाइब्रेंट कलर जी। कोई बि कोई बि कलर डार्क में, कुछ बि हुजई, जीअं पर्पल थी व्यो, या वरी ॿियो बि कुछ वाॻणाई कलर जीअं न चैबो आ, हा हो, हा हा उहो उहो थोड़ो सो अगर हुजई त वरी पाए अचजैं उहो। हा, और व -री रात जो आहे रोटी बि इते ई तई। रात जी रोटी बि, हा छोकी हुते पो आफ्टर पार्टी कुछ रखी तन ॿारन। पाण में।
अच्छा
हा, वरी ॿे ॾींहं ते मेहदीअ जो प्रोग्राम रखयो तन हुन
-दीे में बि, पो ॿियो को? कॉस्ट्यूम आहे छा?
हा हा, उन में वरी, साओ कलर रखयो तन। हा, मेहंदी कलर ई। कयो तन, ताकी सभ हिक जहिड़ा लॻंदा एन त फोट फ़ोटू सुठा ईंदा एन, न वरी हुन सां, हा हा! हा हा, वरी गेम वेम बि रखया तन कोई सॾ करायो तन, एंकरिंग लाइ, त ईंदन, हा त हिक छोकरी कराई तन, त हूअ गेम वग़ैरह खेॾाईंदई। अचजइं त मज़ो ईंदई ॾाढो।
हा ठीक आ, न ईंदम।
हा, तहां नंढ़ा आयो, त तहांखे त अञा मज़ो ईंदो न नंढन हा, शौक़ थींदा आइन न इहे, त उहे तहांखे गेम नया नया खेॾाईंदव। हा पो वरी ॿे ॾींहं ते तई ॾिख, और वरी पो शादी तई, फेरा। औं न, मंझन जो सुभूअ सां ॾिख त सुबूह जो तई अठें खां ॾहें तांणी।
अच्छा! तो ये वेॾी करन ता, की ओ लावा?
न न, वेॾी, वेॾी पवंदी हिते, हा हा, वेॾीअ जो टाइम ट्रीं बजे जो रखयो अथन, औं वरी रात जो जे को, रिसेप्शन पार्टी करन ही ता। हा त, रिसेप्शन में वरी कारो कलर रखयो तन, पो रात जो, शादीअ खां पो, न जेको थींदो आ। हा हा हा हा, औं, बारात मे बीन्स कलर नथो हले प्यो अॼकल्ह ट्रेंड में आ जेको, बाराती सभु उहो बीज कलर पाए करे निकिरंदा। अऊं लेडीस लाल पगड़ियूं चाहे मर द हुजनि पगड़ियूं ठारायूं तनि लाल कलर जो ॻाड़ो कलर थींदो आ न जेको ॻाढ़े कलर जी पगड़ियूं सभु पाए करे निकरंदा। हा त ठीकु आ पो अच अचजांइ या त वरी गॾु ई रहिजांइ मूंसां गॾु ई अचु हा। हा -हा, हल ठीकु आ भेण हा। जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।